हेलो
हेलो
हँं सखी की हाल चाल छै
हमर हाल चाल तो नीक छै
हूँ
तऽ आज हमनी सब बात करब इंटरनेट के फायदा नुकसान पर ठीक
ठीक छै
तऽ अहाँके बेट ह्म ह्म बोल बोल
अहाँके बेटा तऽ दिन भैर मोबाइल मे घुसल रहैत अछि की करैत रहैत अछि
की कहू ई इन्टरनेट नामक चीज घर मे आबि गेल तऽ सब गड़बड़ केल बेटा कहैत अछि ऑनलाइन क्लास अछि मुदा हम दिखैत छी तऽ गेम खेलाइत रहै अछि रील देखइत रहैत अछि
हँ आब तऽ जमाना बदल गेल हमर समय मे चिठ्ठी पत्री पन्द्रह दिन मे पहुँच पहुँचत छलै आब इंटरनेटसँ एक सेकें्ड मे मैसेज चलि जाइत अछि वाट्सप पर फोटो वीडियो साब तुरन्त
फायदा तऽ बड़ अछि बहिन हमर बेटी हमर बहिन दिल्ली मे पढ़यता अछि रोज वीडियो कॉल पर बात करैत छी ओकर चेहरा देखी के मन के भरी जायत अछि पहिने तऽ महिना मे एक बेर फोन होइत छलै ओहो स्टूडियो बूथ से
ह हँ दूर दराज के लोग गन अभी गेल हमर भाइ अमेरिका मे छैैक ओता से लाइव शादी देखेलै लगात जेना हमहुूँ ओते छी ई त चमत्कार भ गेल
पढ़ाइ लिखाइमे तऽ बड़ मदद भे भेटाइत अछि यूट्यूब पर सब विषय के वीडियो अछि बच्चा जे न ही बुझैत अछि क्लास मे से घर में देखी के सीखी लेतै छी लॉकडाउन में तो ऑनलाइन क्लास से पढ़ाई बचलै।
हँ हमरो हमरो। भइ गूगल पर सर्च करके प्रोजेक्ट बनावल अछी। बहिन लाइब्रेरी जायके किताब खोज पड़ैत छलै। अब मोबाइल मे सब जानकारी डॉक्टर वकील इंजीनियर सबके ताहस घर बैठल भेटय छैय।
व्यापार रोजगारमे सेहो फायदा हमर छोट भााय गाम मे मधु पेन्टिंग बनबैत छथिन। छथि पहिने लोकल बाजार मे पाँच सौ मे विकेत छलै आब अमेजोन फ्लिपकार्ट पर फोटो डालैत छथिन पाँच हजार मे बिकैत छैय विदेश तक ऑर्डर जाय छैय।
हूं बूढ पुरानके लेल तऽ वरदान भए गेल लाइन मे लगाब झञझट खतम।
सरकार काम सेहो आसान भए गेलै। जाति निवास आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनैत अछि। रेलवे टिकट बिजली बिल गैस बुकिंग सब मोबाइल से पहिने तो दिन भरि ऑफिस के चक् कर लगाए पड़ेत छलै। हेलो
हँ हँ ई तो हेलो
हँ बहिन बोलै।
सही कहल छैय हमार हमार भााय रति राति भर पबजी खेलइत अछि, आखी लाल लाल
किसान के लेलो सेहो फायदेमंन्द मौसम के जानकारी यहाँ से बोलय ह सखी।
हँ क
अच्छा बोले है जहाँ से जे मन है जे
हम कहेल छी ने हमार भाई राति राति भरि पबजी खेलैत अछि आखिलाल पढ़ाई चौ पट बंद करू तऽ गुस्सा करैत अछि। खाना नहि खाइत अछी डॉक्टर कहेत छी एकरा मोबाइल एडिक्शन भए गेल।
रील् शॉर्ट्स देखि देखिके बच्चाके दिमाग खराब भए रहल छैय पन्द्रह सेकंड से बेसी ध्यान नहि लगैत छैय। किताब पढ़बाक धैर्य खतम आ डांस गाना के नकल क गलत हरकत करय अछि
हूँ साइबर क्राइम बढ़ि गेल काल्हि हमर पड़ोसिन के फोन आयल अहाँके बे बेटा एक्सीडेंट में अछि पचास हजार भेजू बेचारी डरी के भेजी देहली बादमे पता चलल न पता चलल जे फराउड छलै
हँ ओ टी पी शेयर कर दिलै तो खाता खाली फेसबुक पर नकली प्रोफाइल बना के लोग के ठकैत अछी लड़की सबके फोटो एडिट क क ब्लैकमेल करैत अछि गाम के केतबो को लड़की आत्महत्या क लेलक
स्वास्थ्य पर सेहो असर दिन भरि मोबाइल देखी के आँखि खराब गर्दन में दर्द रति मे नींद नींद नही आबैत छै बच्चा सब मोट त रहल अछि खेलाइ कुदई बन्द खाली बन्द के
सामाजिक में जो खतम भए गेलै पहले साँझ में सब दलान पर बेसी के गप करैत छल आब सब अपन अपन मोबाइल मे घरमे चार गोटे छैक तऽ चारू चुप चाप मोबाइल देबैत अछि रिस्ता नाता कमजोर भ रहल अछि सब दिबिया में लोक आबी के फोटो खिचबैत अछि स्टेटस लगा लेल दुूल्हा दुलहिन से बातो नहि करेत अछि श्रादध भोज मे सेहो रील बनावय अछि
ह व्हाट्सप पर किछु लिखी के भ बिना जाँच के लोक विवास क कल दंगा फसाद भऽ जाइत अछि करोना मे देखले न ने कितना गलत इलजा वायरल भ गेल
पढ़ाई के नाम पर नकल बढ़ी गेलै बच्चा गूगल से कॉपी क क हेमबर्क जमा कर देत अछि दिमाग नहि लगाबेत अछि परीक्षा मे ऑनलाइन चिटिंग ज्ञान खत्म डिग्री खाली
दीदी इन्टरनेट के इंटरनेट के बिना रहलो नाहि जा सकत अछि आस संगत रहला स नुकसान
पहिला बात नियंत्रण बच्चा के अठारह साल से कम मे सोशल मीडिया नहि दिन मे एक दो घंटा से डिबाइल बेसी मोबाइल नहि राति नओ बजे के के बाद सबके फोन जमा कऽ लेलहुँ
ई तो सहिए कहैत छी।
हँ हम तऽ अब खाना के टेबल पर मोबाइल बैंन कर देने छी। परिवार संग बैठ ठीके बात करैत छी संडे के दिन नो मोबाइल डे मनाबैत छी लूडो कैरम अंताक्षरी खेल खेला‌इ छी
माता
दोसर जानका हँ बोलो
ठीक है सखी जनी हमर काम आ गेल छैय।
ठीक है सखी।